की सब है
हँ ठीक क पस अपथि भेलै ह
अच्छा
अहां सब त घुमए लए गेल छलहुँ सुनलहुँ हं
अच्छा समय बढ़ियां अछि
हँ खेनाइ पिनाइ भेलै अहाँ कतहु घूमय लए गेल छलौं
हँ घूमय लए गेल छलहुँं
कत्त गेल छलहुं
एक बेेर एखन तऽ तुरत मे नहि गेल छलहुँ कनि दिन पहिने गेलहुँ तऽ गाम गेल रही गर्मी छुट्टी मे
में हँ
तऽ गर्मी गर्मी छुट्टी मे गाम गेलहुं तऽ ट्रेन से जाइत जयनगर वला छै रौलकेला जयनगर के तऽ ओहिमे एकटा मौगी बैसल छलए
ओ
ओ अहाँके खूब गपशप अपन दय छले बढ़िया अपना सब के त बुझ ते छियै जतरा पर निकलू तऽ कनि होइ छै जे
हँ हँ
मतलब ओ पूरा जे जतरा जाबे तक पहुँचू नहि ताबे तक अपन ठीके ठाक रहू कियाकि क क किछु अनीरे मर मर भऽ जाइ छै तऽ मोन ई हुए लगै छै तऽ ओ मौगीके तऽ देखलियै कि बड़ा गप सप दऽ रहल छियै आरामसँ ओ बिगड़ल रहै अपन साउस पर कि बड़ पर जकरा पर बिगड़ल रहै सभ सासुर वला पर अपन खूब तमसायल छलै खूब बजै छलै
ह
एना छै ओना छै जे से बड़ी काल सुनैत सुनैत तऽ आखिर फेर तऽ मनुखे छियै तऽ हमरो भेल कि जे बजाइए जाइ छै तऽ हम ओकरा कहलियैयेै एतेक किया बजै छी?
हँ
जतरा पहर निकललहुॅं हैंए तऽ अपन शुभ-शुभ कऽ घर पहुँच जाउ
घर पहुँचू, घुमू फिरू। हँ हँ
हम हमसब जे कनी काल सुनबे करब तऽ बेकारे अछि, नीक चलु अपना सब मस्तिये करू। आर जेतै घरक झंझट छै से तऽ घर तऽ छैहे घरेमे रहत आ घर जाकऽ तऽ फेर निपटबाके अछि ओ झंझट
निपटबाके ओहि झंझट से हँ ओहि झंझटमे रहबाको अछि
उएहामे रहबाक अछि तऽ बाहरो उएह करू घरो वएह करू से तऽ से तऽ एकदम परेशान भऽ गेलहु हन राति भर निन्द नहि भेल हन हमरा।
हूँ
तऽ ओ कहियै कि यै बेसी फुरैइए। हे बाभनि बेसी नहि पूजू पाबनि। जहन अपन पुतोहु हैतत बेटाके बियाह करायब तखन बुझबै जे की होइ छै तऽ हम कहलियनि कि जे ये बेटाके बियाह जखन हैत तखन हैत, एखन जाबे अपन जिनगी अछि से तऽ जिअ दिअ ने
लिय दिअ हॅं
जहिया पुतोहु होेतै तहिया पुतोहु वाला जिन्दगी जीबै।
हँ रहै छै ने एकटा कहावत नहि छै कहै छै ने एकटा कहावत साउस साउस तरमे तऽ बसलहुॅं पुतोहु तरमे बसब तखन ने बुधियारि!
बसब तखन ने तऽ ओ तऽ जहन समय ओतै तखन ने बुझल जेतै तै जे दुनियामे ककरो नहि भेलै से हमरे किया हैत?
किया हैत, हँ
आइ तक तऽ हम तऽ हमरा नहि लगैए, हम ककरो आइ तक सुनलियै हेँ
हँ, कोई माथ पर उठा के लऽ गेलै या सोने चिपका के चलै छै सब ठाम सेहो ने!
बहुत तरहक होइ छै देखियौ अहाँ बेसी मानबै ने तैयो कहत देखियौ ने केना करै छथिन पतहु संगे? कम केलियै जैह पुतोहु के तऽ ध्यान नहि दै छथिन।
ध्याने नै दै छै, मतलब कोनो कुल मिलाके कोनो गरे चैन नहि
कोनो गरे चैन नहि छै। अच्छा ई सम्बन्ध तऽ हेबे करतै आ भगवान करे सब को होय। साउस बनबे करतै पुतोहु हेबे करतै। तै तऽ ओ बेचारि ओ भरि रास्ता बुझू अहाँके राँची स्टेशनसँ जे शुरू भेल से अहाँके सकरी तक हमरा उएह जतरा बनबैत रहि गेल अहाँके वएह ओ अपन घरक ओकरा ततेक झंझट रहै जे उतरै कालमे हमरा कहलक जे हमर बात मोन राखब हम कहलियनि एकदमे मोन राखब अहाँके बात तऽ
हँ
जे जखन हमरा आशीर्वाद दिअ जे बेटाके बियाह भऽ जाय तखन ने अहाँके गप मोन राखब, से
एहि बेेर तऽ हमहूँ खूब घुमलहुँ, एहि बेेर हमहूँ खूब घुमलहुँ। एकटा कसररमे छथिन ज्वालामुखी भगवती
अच्छा ओतऽ हमहुँ गेल छलहुँ एहि बेर गाममे
ऐं, अहूँ गेल छलहुँ बड़ प्रसिद्ध सुनलियै नाम
बहुत, अच्छा
ओतयसँ फेर चलि बहुत भव्य मग आ प्राङ्गण जे सुन्दर अइ जे पुछू नइ से तऽ अहाँ देखने हेबै गेल हैब तऽ अद्भुत सुन्दर
देखने रहियै जी ओतऽ अहाँ कऽ शम्भू बाबाके दर्शन भेल
उ जे बाबा छथिन एकटा जे अन्दर बन्दे रहै छथिन
जी
हँ हँ हँ भेल हुनका सँ हुनको से भेल ओ माटि दै छथिन कोनो माटि दै छथिन किछ करै छथिन सेहो देलैथ हँ हमसभ तऽ मतलब पेटकुनिया लादि देलियैन नऽ कि देखबे करबैन
अच्छा
आब जे पेटकुनिया लादि देबै तऽ ओ दर्शन तऽ हेबे करत चौबीस घंटा अहाँ ओते रहि जेबै तऽ तऽ हम की केलियै कोइ कहलथि कि ओ पाँच बजे निकलै छथिन तऽ हमसभ की केलियै तऽ ताबेत दू बजे पहुँचलियै तऽ ओहि बीचमे बीचमे हमसभ चलि गेलहुँ ओतय पुष्कर पुष्कर नहि ओ की कहै छै कोन महादेव छथिन एकटा कपिल सिंघहैसर सिंह कुसेसर स्थान कुशेश्वर स्थान त ओतऽ चलि गेलहुँ ओतऽ महादेव के दर्शन कऽ आ फेर ओतय से फेर ओतयसँ निकललहुँ फेर वापस कसरर आबि गेलहुँ ज्वालामुखी भगवती पाँच छ बजे के आसपास ओ शम्भू बाबा निकलथि हुनकर दर्शन भेल ओ माटि ताटि जे दै छथिन सेहो देलैथ बस वैह
अच्छा हमहुँ सब एहि बेेर गेल रही
हँ
तऽ गामेसँ गेल रहि हमर माँ भौजी हमर बहिन रहैथि ई सब गेलहुँ तऽ हमसभ पहिने गेलहुँ ओते कसरर गेलहुँ ओ ज्वालामुखी मुखी जे छथिन से हमरसभक गोसाउन वैह छियैथ
अच्छा
तऽ ओते हमरा सब हमर सब गोसाउन छथि हमस ओतय से मतलब आयल छै माटि त ओतऽ हमरा सबके ओतए भेल छथिन लेकिन हमर सब के गोसाउन वैह छियैथ ज्वलेमुखी
हमसब एकदम पुजा समय पर पहुच गेलिये ओतअ पुरा पुजा देख देखलियै आरती देखलियै बहुत सुन्दर ई भेलै ओतय आ तकर बाद बहुत नीक तकर बाद हमसभ बैसलहुँ तऽ जी ओतऽ माइट कऽ छैन हमरो सभके गोसाउन सैह छैन
हँ
तऽ ओ जे छै ने तकर बाद हमसभ जे बैसलहुँ तऽ ओतय सब कहलकै जे शम्भु बाबा एखनो निकलि सकै सकै छथि आ दू घंटा बादो आ साँझोमे निकैल सकैत छैथ हुनका दर्शन करयके लेल अहाँसभके पूरा दिन समय दिअ पड़त
समय
आ गर्मी तऽ कहलकै आइ छोड़ काल्हि हेतै नहि
बाप रे पूछू नै गर्मी त एतेक
चलि गेलियै ओतय से वएह कुशेश्वर स्थान हम सब नहि देख सकलियै हमरा मोन बड्ड लागल छलैह
हँ
लेकिन हुनका नहि देखलियनि कुसेस्वर आ सभके भूखो नऽ लागि जाइ छै
नुखो लाइग जाइ छै
आ पानि से सब छरपटाई छलै लेकिन ओतुका कोल जे देख देखलिये तते सुंदर कल म पाइन छलै
ह एतेक नीक ठण्डा ठण्डा ठण्डा पयन शीतल जल जे छैन एकदम
ओ आहाँक फ्रिज वला ओ जे बोतल किनलहु ताहिसँ हजार बर नीक भरि छाक पानि ओहिसँ पिया गेलै
हँ
कल चला के आइटा जवानो भऽ गेल छले कल चला कऽ पानि पिनय कियकि आब तऽ सबठाम कल कतहु छैये नहि
हँ बचपन याद आबि जाइ छै कल
एकदम तकर बाद ओतऽ अगल बगल मंदिरो सब बहुत सुन्दर छ रामलला के छनि आऔर बहुत तरहक मंन्दिर छै प्रांगण से निकलू तब से सब पूरा घुमैत तकर बाद ओतय गेलहुँ कुशेश्वर स्थान ओतऽ अहाँके ओतौ बड नीक दर्शन भेल खाली ओतऽ देख के कि गाम मे ओ गाम वला मन्दिर मे औत अहाँ के पं्डा सब उतरलियै कि नहि उतरलियै गाड़िए पर से कतऽ के छियै अपने कतय के छियै अकच्छ कऽ देलक उएहसभ अहाँके
एहि बेर सिमरिया जायके चूँकि मलेमास लागल छलै तऽ एहि बेर सिमरिया जायके सेहो इच्छा छलाय लेकिन भऽ नहि सकल ओ किछ एहन व्यस्तताके अभावमे नहि भऽ सकल
आ बड्ड गर्मी रहै न ओ गर्मी दुआरे होइ छलै कि जे सिमरियामे तऽ पैर पकई छै एतौ तऽ पैरे पके छलै सिमरिया हमहूँसभ सोचने रहियै जायब लेकिन नहि भऽ सकलै लेकिन एहिबेर गामक यात्रा ततेक नीक रहलै ओतो घुमलिऐ रौद तऽ अपन जगह रहै हमर सभके अपन जगह रहै एहिबेर जहियासँ ओ गाममे पैर देल्ये तहिया से टेम्पु वला क भाग जाग गेले भोर तऽ साँझ
ह
ओकरा एक बेर तऽ ओ रहिते छलै हमरा सभके
ह हम बनगाँवमे महिषी सेहो गेल छलहुँ बनगाँव महिषी महिषी भगवती ओतहु गेल छलो हँ ओतौ गेल छलो ने बड ओहो भाब्य मन्दिर छथिन हँ
सब गेलो ओतय हमरा सब के एकटा टेम्पो वला कहलक की जे काजू नाथ महादेव छथिन
हँ
से ओतौ अहाँ सब घुमबै घुमबै बुझल तऽ नहि य घुमा देब अहाँ त घूमबे कैध्य नय सकै छी तते नीक मंदिर छलै काजूनाथ महादेव के आ ओतय से अहाँके जेना गंगा बुझू जे गंगो कात भेलै कोशी कोशी कात छलै लगिते की जे एकदम गंगा घाट पर आबि गेलहु हेँ
ह ह हँ
एतेक नीक ओतुका जल आ पूरा ओ मतलब कोशी के ई छले
इनार छलै ई बच्चा सब खूब पानि भरलक इनार से डोल मे लऽ लऽ कऽ पानि भरलक खूब
कतऽ
ओते भगवती जे हैयठ भगवती करै छथिन तिनक ओतय गेल छलहुँ तऽ ओहिमे ईसभ पानि भरलक कात गोटा खेल लाग गेलै
खेल लागि गेलै इनार तऽ आब कोइ कोइ देखै छै
एनार तऽबकइ कोइ देखे छै जीवी जीवित छै के एहन इनार
गौरी शंकर मे सेहो छै
बोरी शंकरमे सेहो छै ओतऽ तऽ शायद अथो छथिन ने पोखरि सेहो छै
पोखरो छै लेकिन पोखरिसँ बेसी आब अहाँके पोखरि बड्ड गन्दा रहै छै ओतय
हँ
ओकर घाट जे जायब ने तऽ नहि मोन अथि मानै छै ताहिसँ नीक ओतऽ बाल्टी रस्सी राखल रहै छै अपन अहाँ इनार से जल निकालू आ बाबा के ओतऽ लोट लोटो सब बड़का बड़का लोटा सब राखल रहत
हँ हँ
ओहिमे जल लऽ लिय हमूँ भरने रही गौरी शंकरमे ज गौरीयो शंकर घुमलियै छिन्मस्ता गेलहुँ दुर्गा स्थान गेलहुँ
ह हँ तहन तऽ एहि बेर एहि बेेरके यात्रा अहाँके सफल रहल
बहुत नीक रहल तकर बाद हमर बहीन छथ महैलमे ओतय गेलहुँ घूमय लेलए
बाह
तऽ ओ
मरलू ने दुर्गा स्थान पर द
दुर्गा स्थान ओ गाड़िए पर से जे देखलियै घुमय ल नहि तते रौद रहै जे ह से तऽ छथिन लेकिन तते रौद रहे जे ओतऽ उतरलहु नहि गाड़िए पर से देखलियै हरी गेलहुँं साँझ मे फेर
ओ हरही‌ महादेव हम नहि देखलियै हन
हुनकर फेर सब बेटी सब आयल छलखिन हुनका सबके लऽ के गेलोह तऽ ओतय हरि महादेव हरि महादेव पहिने ते हम एक बेेर जे गेल रहिये छोटे मे तहिया हमरा मोन छलैह कि जे बहुत तर मे छथिन आ एकेटा मंदिर लेकिन एहि बेर जे गेलियै से ओतय बहुत मंन्दिर छै ओतऽ
हँ लोक कहै छै कि ओहो इनार मे छथिन कि की छथिन हम गेल हम नहि छी अहीं हँ
ओ छथिन पाछओ सीढ़ी त आर छथिन
ओ मतलब ओकरा सीढ़ी से नीचा उतरलियै
सीढ़ी से नीचाँ उतरलियै आ कनि महादेव के जे बनल छनि नहि सेहो बहुत तोर मे महादेव छथिन अहाँके माथ नहि सटाओल होयत ओहिमे बहुत दिक्कतसँ सटल होइ छै से छै अहाँके ओतऽ
आरमे तऽ छथिन ओ तऽ लखनौर लग छथिन एकटा नुपसी महादेव
हँ ओहो गेल खिन ओहो एलखिन
ओ तऽ एकदमे इनारे मे छथिने
इनारे मेछ